हेलो नेहा आवाज आबै छियै
नमस्कार काजल
नमस्कार नेहा हम
आवाज नहि आइ छी
हेलो
हेलो
आवाज आबैत छियै हेलो
हेलो
हेलो
हेलो हेलो
इयरपोर्ट
हेलो आवाज आ रहाै हलो
नमस्कार काजल कोना छी